हेलो हँ हेलो आवाज कटैया।
ह हम कने छी अहाँ
हम कैर हँ- हँ अहाँके आवाज कटै छलए।
हम कायरा एपसँ बाजि रहल छी अहाँ ठीक छी।
हँ हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी।
हमहूँ ठीक छी कि करै छी।
हम अखन अपन माँ ले भोजन बना रहल छी।
की सब भोजन बना रहल छी अहाँ।
ओ कनि आइ हमर माँ के उपास छलैए तय वजह स सब्जी चावल बना रहल छी।
अच्छा सब्जीमे की सब देलियैए।
सब्जी अखन बनेबे कहाँ केलियैए।
कथीके सब्जी बनबै छियै से।
हम ओना बनबै छियै आलू परवल सोयाबीन
अच्छा।
अखन हम फिलहाल रोटी बना रहल छी।
अहाँ कतऽ स बाइज रहल छी।
हम बलिया गामसँ बाजि रहल छी।
अहाँ एखन पढ़य छी।
हँ- हँ पढ़ै छियै कि। नय एजुकेटेड नय छियै।
अच्छा।
और सब कहू क आइ हम किछ नहि करय छी।
अच्छा -अच्छा अहाँ के नाम की भेल।
हमर नाम प्रिया कुमारी अय, हमर नाम वन्दना झा अइछ। हम धनौजा के छी।
अच्छा- अच्छा। अहाँ पढ़य छियै कि नय पढ़य छियै, विवाह दान भ गेले।
हमर विवाह भ गेल अइछ। हमर दूगो बालो बच्चा अइछ।
अच्छा -अच्छा। कते कते टा के बाल बच्चा अइछ।
एकटा पुत्र अइछ एकटा पुत्री अइछ।
अच्छा। पुत्री सब ठीक अइ पुत्र
सब ठीक अइछ, की कहू एकटा नालायक निकलि गेल एकटा बड़ सुंदर अइछ। बड नीक अइछ। बड सुंद
जा- जा के पुत्री नालायक निकलि गेल।
पुत्र नालायक निकलि गेल पुत्री त हमर बड संस्कारी अइछ।
होय छय होय छय आइ काल्हिके जमाने सेह छय की करबय।
से त किछ नय क सकय छियै। आय तखन अहाँ कत कत घुमलंहु एँ।
केतौ नय हमर सबके एगो गाँव छय बेनीपट्टी ओतऽ गेल रही। कनी आइ हमर हमरो उपास छलै त हमहूँ कनि महादेवके पूजा करऽ गेल रही।
अच्छा अहाँ सो
हँ हं हँ हम सोमवारी करै छि।
अच्छा अहाँ कुम्हर बुझय छिये कुम्हर
जा किय नै बुझबय हम कोनो फूलचनमा छी।
हँ ओ जे उज्जर-उज्जर कुम्हर होए छय।
हँ बुझय छिये की
आ ओय के कथी बोनय छय।
ओए के कुम्हरौरी बनै छय आ यदि ओ कनि छोट रहै छय त कुम्हरके सब्जी बनै छय।
अच्छा-अच्छा सेहो सब अहाँ के पता अइछ।
हँ हँ सब पता अइछ
कुम्हर जे कुम्हरौरीजे बनै छय से सूप पर बनै छय कि अलबेस्टर पर बनै छय।
जा-जा केहन बात बजै छी ओ तऽ सुपे पर बनै छय।
अच्छा-अच्छा तऽ गोले-गोले बोनय छय की।
गोले-गोले गोले गोले बनै छय।
अच्छा गोले-गोले बोनय छय। उजरे-उजरे रहै छै। कि कारी-कारी रहै छय।
भाग पर बात छै जदि नीक सँ बनेबै त उजरे-उजरे रहत नहि नीकसँ बनेबै त कारी-कारी रहत
अच्छा-अच्छा सेहो सब होई छय।
हँ हँ आब देखियौ इन्द्र महाराज कते गरमा जाइ छथिन कोनो-कोनो दिन कहियो मौसम नीक देता कहियो नहि देता ताहू कारण ओ सब खराब भऽ जाए छय।
अच्छा अच्छा त अहाँ किछ कऽ रहल छी एखन की
हँ हँ कार्य कऽ रहल छीयय की।
एहन मतलब कोन कार्य कऽ रहल छी अहाँ एखन?
कहलौं नहि हमर माते कनि बीमार छथिन आ हुनकर कनि उप पासो छलै तऽ हुनका नऽ भोजन बना रहल छी।
हँ तऽ कनिक ध्यान पूर्वक माताके ध्यान रहबा ध्यान रखबै कनिक।
हँ हँ ओहिलै अहाँ निःसंकोच रहू ओसब तऽ रहिते छै।
अ अहाँके मुँह सँ हमरा इहे सुनबाक छलै जेकि हम सुइन लेने छी। एखन चऽ में एखन तुरत सुननु हैं ई बात।
अहाँके मित्र अइ कि नहि अइ कियो।
नहि नहि हमर एकटा मित्र छय। जे मोटे-मोटे, गोले-गोले छय।
अ जा जा जा केहन बात बजै छी। मोट अइ बौन नेनऽ अइ भऽ गेलै कि
मोटे-मोटे, गोले-गोले, छोटे-छोटे।
जा जा छोट नहि हेथिन हे छोट
नै नै कनि छोट छथिन की कऽ सकय छियनि। बाॅंकी व्यवहार सब, चलित्र सब, बड़ बाॅंकी व्यवहार चलित्र सब हुनकर बहुत सुन्दर, अति उत्तम मनभावक
भऽ गेलै की, आ व्यवहारेसँ ने मतलब छै।
खाली हुनका मे एकेटा आदत छै, कि केओ किछु मजाक कऽ देलखिन तऽ ओ हुनकर गंगा-जमुना बहऽ लागै छनि बस।
सख्त नर्मके आदमी नहि हेतै, ई भेलै नीक मनुखके लक्षण।
ना -ना- ना नहि -नहि -नहि -नहि एहन कोनो बात नहि छै। ओ छथिन सख्त नरम के आदमी।
जा- जा- जा केना?
चि चलित्र व्यवहार सब हुॅंनकर बड्ड नीक छै, अहाँ हुॅंनका साथ जेहेन पेश एबै तेहन ओ अहाँ संगे पेश हेतै। अहाँ हुनका साथ अगर गालीमे पेश ऐबै तो अहाँ साथ गाली में पेश ऐथिन, अहाँ हुनका साथ प्रेम पूर्वक पेश एबै तो अहाँके साथ प्रेम पूर्वक पेश ऐथिन।
आइके जमाना बिन गालीके चलऽवला छै। पर हमर सबके मिथिलाञ्चल मे पर हमर सबके मिथिलांचल मे गायरो लोग स्वर्ग जकाँ दै छै।
गारि -गारि तऽ अहाँ आइ काल्हि के छोड़ू ने, गारि तऽ हमर सबके पूर्वज दै छले।
हँ एखनो दै छथिन कि, एगो दूगो जे रहि गेल छथिन।
एखन तऽ एके दूगो रहै छलखिन। पहिले तऽ सौ -सौ टा रहै छलखिन। ओहो जमाना की जमाना छलए, कि एकटा लताम तोड़ि लय छलों तऽ सौ ता गायरोदऽ दै छले, आ उपरागो दऽ दै छले।
हँ- हँ ई बात तऽ अहाँके ठीक अइ। हे बात व्यवहारसँ अहाँ बुधियारि लगै छी, पर चालिसँ छी कि नहि से नहि पता।
हम बात-बुधियैर, चाइल-चलन, चलित्रसँ सब किछु सऽ बुधियैर छि।
अच्छा- अच्छा, घऽर कतऽ भेल?
हमर घर धनौजा अछि, शायद अहाँके कनि सुनऽ मे प्रोब्लम अछि, सुनय मे दिक्कत होये की, हम तऽ अहाॅंके किछु देर पहिले कहने छलहुँं।
नहि बुझे छीये कनी-मनी आब अय जमाना के दिक्कते सेह छै, विसरा जाय छै।
अच्छा -अच्छा तऽ अहाँ आये कायरा एप मे जुड़लये ये की।
हँ- हँ आइये जुड़लिये की।
अहाँ एकोटास स बात केलियै कि नहि केलियै।
आ प्रथम रा अहीँ छी।
नहि तऽ ओ जे हम केलहु ने काॅल तऽ ओहिसँ हमर एकटा बर्त तऽ अहाँके एकोटा नहि बढ़त, दो अहाँ अगर हमरा करबै फोन।
हू्ंउ
तहन अहाँके बढ़त बुझलियै।
अच्छा।
हँ तऽ जेनाकि हम अहाँ एखन अगर बात कऽ लेलंहु। तऽ बीस मिनट के अथी होइ छै समय दै छै कायरा ऐप।
हँ।
बीस मिनटके बादे अहाँ फेर ककरो फोन लगा सकय छी। ककरो अहाँके पास फोन आयत तऽ अहाँ बात कऽ सकैत छी। तऽ अहाँके अगर कोनो दिक्कत नहि हेत तऽ बीस मिनट बाद अहाँ हमरा फोन क लेब अहाँ के आई टास्क भेटल हयत पाँच गो। कि भेटल अछि कि नहि भेटल अछि?
भेटल अछि की।
कए गो के टास्क भेटलै?
पाँचटा के।
तऽ एहिमेसँ एकोटा नहि एखन भेलै अहाँके तऽ।
नय।
तऽ हम अहाँके की कहै छी जे हम अहाँके बीस मिनट बाद अहाँ हमरा फोन करब ठीक छैय तऽ अहाँकेँ एकटा पुड़ि जायत। फेर एकटा आदमी छथिन हुनकर अहाँके हम नम्बर दऽ देब। हुनकासँ अहाँ बात कऽ लेब ठीक छै। तऽ अहाँके दूटा पुरि जायत फेर अहाँ बीस मिनट रुकि जायब। फेर बीस मिनट के बाद हमरा कऽ देब अहाँ।
हँ हँ हँ हँ।
फेर एक दूटा के फेर ओ आदमी के क देैब ने तऽ एक दूटा के नंबर आर देब अहाँ के पाँंच टा पुरि जायत बुझलियै?
आ बुइझि गेलिए की बड नीक से बुझलियै।
हँ हमर बात ने जे बुझलक से पानि मे डूइब
ठीके कहलियै ठीके कहलियै बात मे कोनो अहाँके खरापी नहि यै।
तहन कहू रोटी बनबैत छी की अहाँ?
हँ हँ हँ ठीक पहचान लियअ।
आटा के रोटी बनबै छी कि चाउर के रोटी बनबै छी?
चाउरक रोटी आब कहाँ बेसी लोक खाइ छै।
कै लए दाँतमे किछु प्रॉब्लम अछि की? किछु दिक्कत होइया की? दाँत कमजोर अछि।
नहि नहि नहि नहि कनि हमर मातेके कनि एखन खरापी करतै असगर लेतऽ थोड़िहे बनायल पार लागैत छै।
अच्छा अच्छा ओ अवस्था भेल ने अहाँके ताहि दुआरे।
ह आ हमरा तुुरिया के पाखरि गाछ सुखाइत छै।
अच्छा अच्छा कहू ओकरा संग्गे अहूँ ने सुखा जायब।
नहि नहि नहि नहि हे हे हे हमर शुभ चिन्तक सब बड छथिन।
अच्छा अच्छा।
हँ।
तहन अहाँके अहाँ विवाहित छी कि अविवाहित छी?
बिबाहित छी।
अच्छा केटा बाल बच्चा अछि अहाँके?
चारि टा पुत्री ऐ।
अच्छा अच्छा ओहिमेसँ केएटा नालायक अछि?
छोटकी बाली तऽ हमर स्वर्गक धोल ऐ तीन टा त केहजो नै। एकै गो भगवान काजक देलक पर नीक देलक। तीनटा त केहनो
तऽ उपरसँ नालायक उपरसँ लायक ऐछ कि निचा से लायक ऐछ?
हे हे ऊपरसँ लायक ऐ ओकरा ओहन धियापुता आइके जमानामे कियो नै हैत।
अच्छा अच्छा।
बड सज्जन बड।
ऊपर सँ सज्जन ऐइछ कि अन्दर सँ सज्जन ऐछ। नै कते के होइ छै ने अन्दरिया अन्दर करिया कनि अथि होइ छै भी
नै नै नै नै ओ नै छै बदमास। हां हां किया नै बुझबै केहन बात बजै छी। ओ बदमाश नै छै बड निक छै।
मिथिलांचल के फेमस ऐइछ अहाँके साग
हू।
अहाँके ऐइछ कि पत्ता के साग।
हँ हँ ह बुझै छियै कि किया नै बुझबै।
ओइके पत्ता गोले-गोले होइ छै कि चोरे-चोरे होइ छै कि दिल टाइप के होइ छै।
चोरे चोरे।
चोरे चोरे होइ छै तहन अहाँ नै देखने छी गेनहारी के पत्ता ओइके तऽ पत्ता तील डिजाइन मे होइ छै।
रे भाइ चोरे-चोरे
खेने छी कि नै कहियो अहाँ खेने छी प्रसिद्ध भोजन छथिन। साग बनाउ सागके संगे कनि नून ओइमे मारि दियौ ओइके ऊपर सँ रोटी खाउ आहा हा आहा। तै जमाना के बात याद आबि जेत।
ऐ जमाना के लोग बात सन के कोनो बात
ओना मिथिलांचलके फेमस ऐछ अहाँके लिट्टी चोखा।
नै ओ तऽ बिहारक फेला फेमस भेल ओ बिहारक
बिहारे भेलै न मिथिलांचल केहन बात अहाँ करै छी।